ऐ काकी काकी हम कहे छलहुँं जे हमरा किछ जे सौराट के किछु विद्वान जे किछ हुनकर महत्वपूर्ण भूमिका छनि एहि ग्रा ग्राम के लेल ओ सभ सम्बन्ध मे जानकारी चाहै छन
सौराठ गाम हँ हँ सौराठ गाम मे तऽ बहुत विद्वान आ बहुत मनीषी सब भेलाय एक स एक आ जेना एकटा छल एखन एकटा तऽ अहाँ के जानकारी है जे छलखिन हेँ आ महात्मा जी जिनका हमसभ जि जे गायत्री मंदिर के स्थापना केने छल है
अच्छा
त ओहो बहुत पैघ तपस्वी अ ज्ञानी हुनकर शिष्य सब दूर दूर तक छथिन
गायत्री गायत्री मन्दिर हिनका गायत्री के उपासक छलखिन
त्री के उपासक छेलखिन हें ओर हमरा लेल सुनै छियै बारह साल यखन सुनने छियै हमहूँ तऽ बाद ऐलहुँ जे एक पैर पर ठाढ़ भऽ कऽ ओ तपस्या कयने छथि
अच्छा त फेर ओर किछु एक मतलब
एकटा शिक्षा के क्षेत्र मे सेहो एकटा छलय बहुत पैघ वकील छला हे ओ पंडित गंगाधर मिश्र जे दरभंगा सौराठक छला है
अच्छा
जे दरभंगा के जे सी एम कॉलेज छै ओकर स्थापना संस्थापक सचिव उएह छथि
चूँकि देखलखिन जखन ओ तय ओ समे एल एस कॉलेज छलैए मुजफ्फरपुरक पटना मे रहै लेकिन एम्हर ने छलैए इम्हरका जे विद्यार्थी सभ उम्हर जाइ छलाहे तऽ हुनका सभके बड़ा दिक्कत होइ छलन हें तऽ हुनका इच्छा भेलनि जे किया ने इम्हर एकटा महाविद्यालय हुए तऽ ई सब सोचला ओ समय मे ई स्वतंत्रतासँ पहिलुका बात अछि राजतंत्र छलए ओसमय मे तऽ उम्हर राजो सब बहुत हुनका एमे सहयोग नहि भेटलनि असहयोगे भेलनि तऽ ओ की केलाह नहि नहि नहि छै भेलैन हैं अहिमे सहयोग हुनकर ओकर बाद ओ एकटा नै ई सब ई सब वकील मिल क एकटा दान पेटी खरीदला आओर सभगोटा संकल्प लेला जे महाद अ महाविद्यालय लए हम जे कमाायब मानि लिअ अगर हम पाँच रुपैआ कमेलहुँ तऽ आठ अना एकटका जकरा जे छलैया ओहि समयमे एहि दान पेटीमे खसायल जाइत छलैेया ओ महाविद्यालय के निर्माण लेल आऔर संकल्प छलनि हैं तऽ एकटा छोट सन सुनैत छियै अथीमे शुरू कयला ओकर बाद मेन तऽ पाइके छलैया तऽ चनधारी बाबू लगमे एलखिन चन्दारिओ बाबूके कनि छलनि हेँ कि भाय जखन महाराज साहेब ओहि सममे सहयोग नहि केलखिन हुनका कनिक दिक्कत छलनि लेकिन हुनकर माँ जे छलखिन हैं
किनकर
चन्दाड़ी बाबूके
हूँ
ओ कहलखिन हौ बौआ एहिमे सहयोग करब आ जिन्दगी नाम रहतह ईसभ आबैत जाइत रहतै राजपाट लेकिन एहिमे आबय वला पीढ़ी पढ़त धिय पुता सब कत क बौआइ यए आ
ओ सुनै छीये एकैस हजार या एकावन हजार एहिमे हमरा एकावन हजार शायद ओहि समयमे
करीब ह
राखू ने मने पचास मे छियालिस में तऽ ओ मरे गेला हे गंगाधर बाबू ओहिसँ पहिलका हँ हँ चालीसे के दशक मे रहा
अच्छा तहन फेर तऽ फेर माँ हुन
अखानक कै हँ ओ ओहि समय मे ओ राशी बहुत पैघ अमाउंट मने राशि छलैया ओ आब एकैस तीस हम कनिक हमरा ठीकसँ ओर नहि अछि जानकारी लेकिन कनि हँ देलक
हँ
ओहि जेहि दिन ओसभ पहुँचलखिन ओतऽ ने तऽ कोनो ब्राह्मण भोजन रहै ओतऽ हिनका सभके सभ आग्रह केलखिन जे अहाँ सब पहिले भोजन कऽ ले जइयौ आ कहलखिन कि भाय हमसब तऽ एलहुं हैं हमरा सबके जाबे दक्षिणा सेहो चाही भोजन संगे ओहि लए एलहुं हैं अगर भोजन करायब तऽ दक्षिणा देब तखने भोजन करब महाविद्यालय लए किछु करियौ अहाँ सब
जी
हँ हँ तखन ओसभ तखन देलखिन आओर ओहि तेँ हुनकर नामसँ ओ महाविद्यालय छनि एखनोहु आइ के समय मे पूरा हमरा लागैए कि मिथिलांचलके सभसँ पैघ क महाविद्यालय उएह अछि आओर पहिल महा सी एम कॉलेज पहिले मिथिला महाविद्यालय के नाम सब खुजलै बादमे चूँकि चन्द्रधारी बाबू के बहुत पैघ डोने अथी छलनि हैं ओहिमे
हँ
तऽ हुनकर नाम पढ़लनि पझलियै मिथिला महाविद्यालय रहै बादमे चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय भेलै बादमे फेर विद्यार्थी बेसी भेलै तऽ फेर साइंस अलग भेलै आर्ट्स अलग भेलै ओ ई सभ तऽ होइते रहलै लेकिन पहिले मिथिला महाविद्यालयके स्थापना भेल आ वैहटा एकटा पहि पहिल महाविद्यालय एहन हयत जे महाविद्यालय पहिले भेले आ विश्वविद्यालय बाद मे बनले
वाह अच्छा विश्व
मिथिला हँ मिथ विश्वविद्यालय बादमे भेलै ओ महाविद्यालय पहिले भेलै इहो एकटा इतिहासे अछि
अच्छा अच्छा पहिने विश्वविद्यालय फेर महाविद्यालय मे तऽ एकरा ई एकरा मतलब नीचा नि निच्चा किए भेलै एकर अथी
नहि नहि महाविद्यालय ओ तऽ महाविद्यालय छलैया लेकिन कोनो महाविद्यालय तऽ कोनो विश्वविद्यालय के अंतर्गत होइ छै ने लेकिन ई विश्वविद्यालय बादमे खुजलै महाव मिथिला विश्वविद्यालय
अच्छा ठीक आओर किनको बारेमे हँ आओर किनको
और ई बात पहिले खुजलै
हूंम्म
बादमे हुनकेसँ प्रेरणा प्रेरणासँ ई जे आर के कॉलेज खुजल मधुबनीके रामकृष्ण पूरवे मे हिनका अथि केलखिन तऽ कहलखिन अहाँ अपने सक्षम छी अहाँ खोलू तऽ गंगाधर बाबूके अहाँके बहुत लोक मिथिलामे मालवीय सेहो कहै छै मिथिला के मालवीय जेना लोहाके जे अ आँ जेना मदन मोहन मालवीय मालवीयके द्वारा नाम पर मिथिला जेना लोहाके जे हाई इसकुल अइ उच्च विद्यालय तकरो ट्रस्टी इएह छथि सगाधरे बाबू ओतय जखन हुनकर छलखिन हेँ अथ मसोमात त हुनका केओ नहि रहनि जमीन पूरा बहुत रहनि सम्प्ति तऽ हुनका आग्रह केलखिन कि भाय यहाँ एतय के विद्यार्थी सब लए एकटा विद्यालय खोलि दियौ ई तऽ जरूरी छै ओते पैघ कैम्पस आ ओतेक पैघ अथी छै कतहु नहि अहाँके भेटत बहुत कम भेटत
अच्छा राज राजनगरमे जेना छै तेहन टाइपके
नहि राजनगरसँ पैघ अइ बहुत पैघ छियै एकर कैम्पस एकर जे अथी छै लोहा हाई स्कुल उच्च विद्यालयके बहुत पैघ बझलियै आ ओहिमे अहाँके पहिल राजेन्द्र प्रसाद सेहो आयल छलाह हे
और और बर और बताउ किनको बारेमे
आर ई तऽ एख एखन धरतीे अछि अपनसभके सौराठक एकसँ एक एहिठाम विद्वानस महामहोपाध्याय छै छथि
ई सौराठ नहि ई पूरा मिथिला के गौरव छी
पूरा मिथिलाके करऽ सौराठे छै एहिठामका जे सांस्कृतिक प्रति अछि अपन सबके सौराख सभा
ह एहिठाम अहाँके हँ जाहिमे पूरा समग्र मैथिल के एकटा
जुटान होइ छलए
हँ
आओर समग्र मैथिल एक गर्वक ई विषय अछि एहिपर सभके बीच अथी करबाक चाहियन आओर भइओ रहल छै
हँ
बहुतिक भेबो कयल ह
धीरे धीरे हमरा लगै फेर अग्रसर होइया एकरा सभाके बारेमे नव पीढ़ीके जानकारीके लेल
अरे अहाँ अपन जऽ पूरा पंजी प्रथा अहाँ के सौराठे में हय एक से एक धुरन्धर छलाह हे जे एतेक मने
छै पंजी की होइ छै
पंजी तऽ इएह भेलै अपन सभके आब आब तऽ पूरा हर लोक कहऽ लगलै कि नहि ई चीज हयबाक चाही जे खूनक जे सम्बन्ध होइ छै बियाह जे होइ छै ताहिमे सात पीढ़ी ई सब तऽ वैज्ञानिक कीछ अथी कारण छै
हूँ
जे हमरसभके अथी बहुत पहिलेसँ बुझि गेल छलथि हेँ आओर एहि तर तरह हमरा सबके मने होइ छलै इ बियाह जे सात पीढ़ी बेटा दिस मने पिता दिससँ पाँच पीढ़ी माँ माय दिससँ कतहु मिलान नहि हेबाक चाही बियाह मे ओकरे लेखा जोखा होइ छै आओर आइ तऽ बहुत लोक आब देखै छैै जे सौराठमे आब ई पंजी प्रथा एतेक भऽ गेलैएा जे लोकोग दूर दूर से आब तऽ अथियो भऽ गेलैय सो ऑनलाइन जे कहै छियै सेहो आब सिद्धानंत सभ हुअए लागल ह पंजीक रजिस्ट्रेशन जकरा पञ्जीकरण जकरा कहै छियै
हँ हँ मतलब जे छै पञ्जिका पञ
पञ्जीकार करैत छथि ओ रजिस्ट्रार भेलनि रजिस्ट्रार भेला पञ्जीकार जे हँ हँ आब आब तऽ बियाहके होइत छै ने पंजीकरण होइत छै ने कचहरीमे जा कऽ आब तऽ सबके हुआ लगलै है लेकिन अपनासभके तऽ सनातनसँ बहुत दिनसँ भऽ आबि रहल अपना सबके पहिले हमसभ पञ्जीकृत भऽ जाइत छी तखन बिआह होइया
एकर मतलब एकर मतलब ई चीज के शुरुआते तेरहवीं सदीसँ भेल हएैत सएह कहैत छी जे मै जानके प हँ तहन तऽ फेर आओर सब चीज
ई तऽ सौराठके तऽ बहुत चीज छै आब अचानक बहुत य आब कनिक एक अति दिमाग से बिस्मरण भए रहल अछि
ह्म
लेकिन एतयके तऽ एक एकटा चीज छै आरो अथी
हँ
ई रजिस्टर आब देखै छियै सभ जाति जाके आब सभ जाति ने आब तऽ आब तऽ सरकार कहलकै जे बिना रजिस्ट अथी पञ्जीकरणके विवाह मान्य नहि अछि चाहे ओकर अदालत कोर्टमे जा कऽ होय जे चहे जतऽ होय लेकिन हमर सभके तऽ बहुत कतहुसँ अहाँ पता लगा लिय जे हिनका ओहिठाम हमरा कतय य ओ तुरत अहाँके पता लगा दे जे हिनकर की छनि परिवारक स्थिति तुरत खाता तैयारे रहै छै पञजीगार के खाली कहऽ के जरूरी रहै छै हमरा हिनका एहिठाम हमरा काज अछि कनि हमरा देख लेअ जे हमरा ई सम्बन्ध हमरा भऽ सकैया य कि नहि भऽ सकैए य
अच्छा
और ओहिसँ हुनकर पनि पारिवारिक स्थितियो पता लागि जाइ छै
ह आओर किनको बारेमे कहू
आर इम्हर पुरुषोत्तम ठाकुर के बारे मे बतेबे केलहु हँ जे महात्मा जी छले
ह लगभग दिन दिन हमसभ जे छै से हमरा लगैए बहुत एतय जे छै से मिथिलाके धरतीपर बहुत एहन एहन अथी सब भेलखिन हे किनको किनको तऽ एहन एहन लोक जे आसमान मे तलिया फेेक छलख सुखा के
से तऽ हम मगरौनिएमे छला हे मदनमु बाधाय छलाह हे जे ओ ओ रोज कामाख्या जाइ छला हे पूजा करऽ ल
अच्छा
रोज
किया रोज कतऽ सँ
आ केना जाइ छले बोनसँ जे छलनि ह लेकिन रोज जाइत छलखिन ह जखन ओकर शरीर अस्वस्थ हुअ लगलन तखन ओ कहलखिन न भगवती के आब हमरा नहि भ पाबई हम नहि सकि रहल छी लेकिन हमरा अहाँ के बिना पूजने नहि रहि सकै छी अहाँ अगर हमरा लग मे